हेलो सब ठीक छै सब नीक छै हमर हाल चाल
आ हमरो सब हाल चाल ठीक छै आओर बरी गरमी छै ए ने तऽ
हँ गर्मी तऽ छै सखी बडी गर्मी छै पर भी
कह छै मन व्याकुल हो जाइ छै
हँ बड्डी मन व्याकुल हो जाइ छै गर्मीमे
आ तऽ उपहे होते होते तऽ इतना गर्मी हो जाइ छै कि एकदम किछो करे के मन न करै भार समचरे कगम निकाले के मन न करे छै
हँ एकदम ना मन करत छै
आओ सखी
आओर जेता केने केने घूरे फिरे के कि ओ सा केता बस हम छी
एने त घूरे फिरे के बड़ी जगह छै मॉल छै पार्क छै बड़ी मंदिर छै गलिये गलिये मंदिर छै एगो महावीर मंदिर बड़ी फेमस छै यहां के आ वहां के लड् डु तऽ बड़ी फेमस छै बड़ी नीक लगै छै खायमे
ठीक ओ बात कहै स रंगो देने तऽ घूमे फिरे के ढ़ेर जगह छै एतऽ बा एकदम बड़ी पुराना पुराना मंदिर छै ने त एने सब बड़ी भक्तन सब बड़ी महत्वता छै त बरी भक्तन सब आइ अवै छै अथि दर्शन करे ला मातारानी के ह यहाँ भी खूब बड़ा बड़ा ढेरे मॉल छै घूमे फिरेके ढेर पार्क उर्क छै ढेर जगह छै यहां जे सब एथिन तनीक के छुट्टी मे तब आबै छै घूमे फिरे के
आओर अहाँके घर मे कोई आबै छै
अहाँके घरमे तऽ अभी नहि आबै छै कोइ गर्मी एतना बड़ी है बड़ी छै कि कोइ न आवै छै
से त छै बस सखी तू कहीं के यात्रा उत्रा के प्यार प्लान बनैले छै
यात्रा के तऽ प्लान न बनैले छियै लेकिन सोचि रहलियै बनाबयके
ह तनि केने केने यात्रा के प्लान बनाबै छै
क्या सखी
केने घूमे फीरे के प्लान बनाबै छै तु
अभी न बनल रहै सखी बनावै छियै प्लान तनी रूक के
से तऽ बात ठीके छै हमरा तनि यात्रा उत्रा के प्लान बनेै छै लेकिन तनि हमर मम्मी आरके तऽ आ इ गर्मी के कारण एगो घाव हो गेल छै से वजह से आ बड़ी भयंकर घाव हो गेल छै सेहि वजह से तनि अं सब चीज के टाल कर देेवल छियै तनि टाल देवल छियै कि तनि जैबै अभी बादमे तनी घुरे फिरे के त लागल रहतेै शरीरे ठीक नै रहतै त केने तनी घूरे फिरे के सोचै परैत तऽ कब जायके सोचै तनि यात्रा पे निकलै ला
हँ
तऽ कब यात्रामे तनी निकलै ले सोचे छियै
अभी तो तनी बात विचार सबसे करबैके चलमु केना चलमुं ओकर बाद होतौ टिकट
ओ अच्छा मतलब ई पूरा फेमीली ट्रीप छै ने
हँ
ठीके छै परिवारे के साथमे तब घूर फिरे मे तनि म
मन मन लगे छै तनी
कहाँ अकेले ऐसे न ठीक लगै छै जितना जादे परिवार रहत उतने जादे हे मजा एत मन लगते त
हूं
आओर बताबू
आ त ओने तऽ लाइन बड़ी काटे छै भोरे काटे छै सााँझे काटे छै राति काटे छै
ई त छै आ भोजन उजन होइ गेल छै
त सखी
त भोजन उजन हो जाय छै
हँ भोजन ओज हो गेल छै अभी बैठल छियै तनी बात विचार पर परिवार से फोन लगा के करै छियै तनि
भोजन ओजन करे के बाद गेटे पर कनी धियार कर ने छै
हँ
कनी फोन न करके हाल समाचार तनी ले ले छियै हमू
अं
हं भोजन उजन कोन चीखे छै सखी
भोजन तो आज हमर मम्मी पकायल छै आलू आ परवल के सब्जी आ रोटी
ने आउ अहाँ चलै छै किनहि सखि कनी बड़ी छै
तऽ बड़ी चलै छै पापा हमराम रोजे लागै छै
गरमी के मौसममे तनी आम उमे अच्छा लगे छै कनी ठण्डा ठण्डा फल छै सब
लीची तऽ बड़ी मन्हगा छ बड्ड महँगा छै लीची
बिहारे में तऽ लीची होबै छै तब ओ एतना आपन दिल मे लीची इतना महंगा हरी हमर ऐ दिस स नजदीक अछि
हँ तऽ ल ल मे टैक्स उक्स लगे छै ने तऽ सब्जी ओड़े जाड़ के बेचे छै ने
उबजाय छै एो तऽ सा ने महंगा मिलै छै
लेकिन आजकल तऽ सभपर महँगाइ बढ़ि गेल छै ने तऽ ट्रानंसपोर्ट ई सब के भी खर्चा बड़ी महंगा छै तऽ ओहि से बढ़ावे
हम्म पेट्रोलो ओट्रोल केत दाम ढेर बढ़े ब अछि ओ के वजह से सब चीज के दामे करेमे आ तनी त कहा देेल छै
हँ
त सखी
कैसे कि
स बराबर छै
हां कार्यके भेटएल छै ओहि तऽ कार्यके नै कार्यके कार्यके निटाबै छियै
तऽ हमरो तऽ कार्या के काज कनि भेटायल छै तऽ ओकरेमे कनि समय बीत जाय छै
हँ
तऽ बड़ यै नीक छै
हँ बड़ नीक एने ओने बैठल सु त लौ जाइ छै अपन
हां जे कैतेन ठीक कैलेन सखी एकरा मे तऽ समय के दीना अछि
नैय छै
जब मन करतौ तऽ बता ज अमेरिका आगो निपटाार लेब छियै
हँ वैसे तऽ कर र के काज निपटा छीिय हमते आ बड़ी नीक छै कि अपन घरके महिला लोग लोग बड़ी बहुत नीक है काज छै कार्य छोटा छोटा टास्क देबे अपन करै छै अपन दू पैसा आ जाय छै
ओ तरि दु पैसो आ छै त छोटा मोटा खर्चा निकल जाइ छै
सोचे न परै छै छोटा मोटा कार्य करछै लगी
अपने लगी तनी छोटा मोटा जरूरत के समान खरीदे लगी पैसा निकल जाय छै
हँ
जे नीक जेते सखी हमे तऽ करेके काज करेमे हमरा तनी ज्यदे मोनो लगे छै
हँ सखी
त कर
का सखी
खी
आवाज न आबै छै अच्छा से
एने त अवाज बरे तनी झर झरा के आबै छै हमर त अवाज तनी
तनी कूलर उलर चलाबै छियै न चलै छै कूलर उलर गरमी लगै छै ओवी से बड़ी गर्मी छै
अभी के तऽ समयामे तऽ और गरमी लगे छै
बड गर्मी लगैत छै बड
बड़ी गरमी छै गरमी त बड़ बड़ी गरमी छै ग ने छै रकर
मन ब्याकुल छै ठ ठीके कहै सखी
आए त लाइनो एतना कट कर काटै छियै किद मन आउ हजा हो जाै छै
हँ अभी तऽ सभ नाश्ता पानि करि कऽ अभी तनि सभ लेटल छै आराम करै छै सभ
इम्हरो तऽ ओहिसे करै छियै तनी नस्ता उस्ता करके तनी आराम कर लेबै छियै
हँ
और बताहो सखी
ठीक सखी
ह
देरमे करै छी हम एगो कॉल आगेल रहै ठीक